तु ॿुधाय।
हाणे उहो ई असां ॾि ॾिठो पिया होटल जाम सुठी निक कती हाणे हिते बि पिंपरी में।
अच्छा, कहिॾी?
पिंपरी हाईवे ते, ॼाम सुठी आ होटल। बैंक्यू बि थसि हुनमें पार्टी बि करे था सघूं। बर्थडे पार्टी जो ऐं कृष्णा लाए ईअं कुझु अ थसि कृष्ण पैलस वारो जाम सुठो अथसि। हा, साउथ इंडियन वारो थसि। सुठो थसि बट जाम। हा, रोटी। हा, वेजिटेरियन थसि, अऊं सुठो अथसि, फूड बि सुठो अथसि, हुननि जो।
अच्छा, पाण सुठो थी वियो न, वेज जो बि आ त।
हा, वेज जो आ। हा, कम सुठो आ, चवनि पिया रोटी बि सुठी आ। कॉस्टली बि न अथसि। रेट बि ईंअं रिज़नेबल तस्, सुठो आ।
अच्छा।
ऐं, ज़रूरी आ असांजे पिंपरी में कान्हे, बैंक, असांजे पिंपरी में बैंकट हॉल बि कान्हे।
न- न, हाणे खुलनि था न, धीरे- धीरे सभु हीअ थियनि था हाणे।
हा, पोइ गर्दी त जाम हूंदसि, नओं- नओ होटल आ त गर्दी बि हूंदी।
हा, हूंदी आ, चवनि था जाम गर्दी हूंदी आ ईअ सीज़न में हुजे यां ऑफ सीज़न हुजे, गर्दी हूंदी आ, सुठो अथसि मतलब ईअं
कल मंगल
हा, मंगल ॾींह छुट् हूंदा आहिनि न पंजे, हुं, मार्केट हुं, पूने वारा जाम माण्हूं वञनि था, चवनि था सुठो आ। हुं, वणे थो माण्हुनि खे। हा माण्हू खे वणे थो।
ॿियो छा खपे माण्हू खे, फूड सुठो हुजे क्वालिटी सुठ ठी हुजे, रेट बि घटि अथसि हेतिरो न अथसि, रेट बि। छा खपे? नॉनवेज वारे प्रिफर कंदा आहिनि माण्हू
हा, जेके रु वेजिटेरियन आहिनि, उहे प्रिफर कंदा आहिनि। जेको नॉन वेज न खाईंदो। हा, ज़रूरी आहे बाबा हा, जीअं मुंहिंजो पुटु न खाईंदो आहे नॉन वेज, त चवंदो आहे मा नॉन वेज वारी होटल में बि न, वेजटेरियन होटल में हल। मूंखे न वणंदो आहे अलाए छा थींदो आहे।
वई आहे न हाणे, वणे थो, त माण्हू आहिनि
छा कयूं?
वई आ न? हान हाणे छॾनि था, अच्छा
रईं घुरायो, बरसाति पी पए, त पिक्चर ॾिस् चईं, देरि थी वई आहे, छा कियां? पोइ मां घर में नॉन-वेज न खाईंदी आहियां, थालियुनि में बि न खाईंदी आहियां। पोइ खावां कीअं, पोइ मां छा कयमि, यूज़ ऐं थ्रो वारी प्लेटूं कढियूं थमि।
डिस्पोजल, हा सही आहे न पो।
हा पो उहो कढी करे चयो मांसि, इहो खाओ हिन में ई। चमिचा बि वही कढिया खाओ, खाई करे डस्टबिन में कंटेनर बि फिटी कयो, सभु फिटी कयो।
दीदी वारा खाईंदा आहिनि?
हा ॿई, ॿई ॼणा खाईंदा आहिनि।
अच्छा, सही आहे न पो।
हा, पो असां छा कयोसीं स्टार्टर न, हाली हिक स्टार्टर घुराई, हिक बिरयानी घुराईसीं। त् छा रोटी थी वई! मां चओ मान मां बिरयानी न खाईं दम मूखे नथो वणे बिरयानी। वरी हूअ नॉन वेज लाये चिक-चिक कंदव भई, वरी नॉन वेज छो छो तां खाओ, के खे कटे छो तां खाओ। काॅ केखे कटे खाएं, मसाला हणी खाएं व। तहांखे वणंदो छा! त्वां बि न खाओ।
सही आ।
पो उहो जाम इहो कंदो आह, छोकी कृष्ण जी सेवा कंदो आ न मुहिंजो पुट्र। बाल कृष्ण आ असां ऐ घर में।
सो हाणे वेज खे बि चवंदा आएं उहा बि जीव हूंदा आयेन, उनमें बि जान हूंदी आ वेज ज में भी भाजीयूं अउ इओ सिता फ़ला खायो ना, ओ हुनजी बि ज़ान वठो था न ता। पो उआ बि
पर हो चए तो, न पो चेन् त हुअ ॻालाएन थोड़ी ता, उह ॻालाए थोड़ी तो हे त ॻालाइन था मत हिय आवाज़ अचन, हिनन खे साह आहे। हिनन जो साह ॾिसण तो अचे हे बार पैदा करन था असां वांगूर उन्हन खे तहां मसाला! तव्हांखे कटे करे, केर मसाला हणी खाऐ त्
हा उओ चअ ता बाबा हा। अंडे वारो ज़हेड़ो ज़ीव तस! बाबा हां पो उन‌ं सां बार थे तो। उओ-उहो शयूं न खायो तव्हां!
पर हाणे डॉक्टर बि त चेन ता न काई तकलीफ़ अचे थी डॉक्टर
खायो, हा खायो। हाणे ख़बर तस न प्रोटीन, विटामिन केमें बि न तस! उहो ई खायो।
त हाणे, असां ईअं ता कयूं। मंदर में बि वन त कीअं संत जेका हूंदा आयेन, उअ चवंदा आयेन, न खाओ मना कंदा आयेन असांखे। संत मना कंदा आयेन भई! न खाओ ॿे खे कटे था खाओ, त पर असांखे छा! आहे न ॾिस, असां खाऊं था त दिल बि थींदी आह न खाऊं, कहिं खे कटे था खाऊं पर कॾहिं दिल थींदी आ खाऊं। ताक़त हिन में ई आ, असां सोचंदास त छा कंदास। पर मुहिंजो पुट चवंदो आ अञां मां इहो खाधो-पीतो सभ बंद थी वञे।
उहोई न्।
हा
न थींदो! खाईंदा इन माणू जाम शौक़ सां खाईंदा इन माणूं बि। वणे थो, केख़े माणूंन खे बि छा करे हाड़े। हा वणे थो न केख़े बि हा! हेबिट तस न माणूं खे, हाणे वणे तो खाईंदायेन।
हा! ऐं मुहिंजी त वरी भेण हुनये पुट त मागे ई बसर, थूम खायण बंद करे छॾयां तई। रोटी बिना बसर, थूम खाईंदो आ।
बापरे वणे ती इय रोटी, वणे
असांखे त नथी वणे न, पो हो खाए थो। हाणे त ज़ॾहि परेशान थींदी हूंदी हाणे चवंदी थोरी। ॿार जो भई मुहिंजो ॿार नथो खाए मां परेशान थी थ्यां, हर मां थोरी कहिंज़ी बि बुधाईंदी। की भई मां परेशान थीयां ठाहिण में चवंदी आह ठीक आहे न। खाइ थो त खाइण ॾिस। पर एतरो नंढी उमर में एॾो करण ॾाढो ॾुखियो आ। हलो। ॿुधे हलो इन उमर में न छॾणु खपे इ सभ शयूं। पर छॾियो थई अलाए केहड़ो भॻवान वेठो थस हिनजे अंदर। ख़बर नथी पए। अलाए कीअं ॿार छॾे था वेन। कीअं थो हुनन खे हले सम्झ में ॻाल्हि ई नथी अचे। ॿियो ॿुधाए। छा थ्यो छा तिं करे? ह छा ती करे? मुुधे ती। हा न ॾिस न कीअं तो थिए? ॿियो।